हँ की सखी खुश रहू
सभ ठीक छैय हँ सभ नीक छै ने अपन कहूँ सभ ठीक छै ह बाल बच्चा सभ सभ नीक छथिन
आउ चाय पानि भेल
हँ चाय पानि भए गेल
अच्छा आ मौसम कैसन छै ओने
मौसम तऽ मत पूछू दीदी बड़ी बदहाल छै मौसम
ह्म एने कऽ बड़ी बारिस होइ छै
बड़ बादल ह बारिस मे तऽ कहूँ जाइ के भी मन नहि होइ छै हँ किच किच किच किच सभ जगह होल छै हँ आउ की हो छै अभी सब ठीक छै दीदी भोजन भात के इन्जाम होबैय छै
आओर अहाँ समस्तीपुर केहिना आयके छै
काल्हि अहाँ समस्तीपुर सँ एलहुँ अछि ने सुनले हू तोअ जे ओतयके खाय पियैके बड चर्चा होइ छै की सभ चखलहु हँ कल्हि साझमे आयल छियै न मुद्दा मोन अखनो समस्तीपुर मे आय छिय ओतअ के स्वाद तऽ एसन छियै जे पटना के होटल फीका लागि रहल छै अरे तऽ जल्दी बाजू ने हमहुँ समस्तीपुर नमे सुनले छी कर्पूरी ठाकुर के धरती मु मुदा खायमे की खास छै खास ई छै अतअ के गली गली मे स्वाद बसल छै
समझलहु अहाँ पहिने कचरी कचहरी चौकके घु घुगनी लिटी भोर भोर ठेला लाग जाइ छै मोटर के घुघनी मे अद रक हरी मिर्च प्याजके
छौक लगल जाइ छै उपरी से नीबू निचोड़ जाइ छै स एहिमे सतू बरि लिट्टी आ स्तमय अइ बीस टकामे पेट भरि जाय अच्छा है लिट्टी तऽ शाम ठाम भेटैत अछि समस्तीपुरमे की अलग अलग हँ
फर्क छै ओ तऽ के सत्तूसँ मगरैला आ अजवइन बेसी रहै छै सुनू ओर एहाँ के सत्तू ईसभमे अहाँ चोखामे बैगनके ए बैगन के सरसो तेलमे भुनिके सानैत छथिन दुआइल स्वाद अ अबे छै अ एतस ही पतली दही बला करी ई त
ई तँ पटना के भेल भेजबे नहि करै छै न बा मीठामे की छै
हँ आ मीठा मे खोया तिलकुट आ बलू शाही
शाही
आ ओ एतह स्टेशन रोड पर गुप्ता मिष्ठान भंडा जे छै न चालू उन्नीस साल पुराना दुकान छै समझलहु तऽ जाड़मे ओतयके तिलकुट मुँहमे राखी ते तऽ घूली जाइ छै अहाँ बलुसाही अन्दर रस भरल बा बाहर करार एकटा खाइपर मनमोहि भरल जाइ छै
खाजा नहि भेटै छै की आउ कहूँ खाजा नहि भेटैत छै की
हँ किए काने है मनो मनोकामना मिष्ठान के खाजा देसी घी मे के छानल बावन गो परत होइत छै ऊपरसँ चासनी टपकै सिलावा वलाके टक्करके छैय। लोक झोरा भरि भरिके ले जाइ छैय।
आ माछ समस्तीपुरमे तऽ बूढ़ी गण्डीक गण्डक नदी छैय ने
हँ हँ ताहि लेल तऽ सरसो वाली माछ फेमस छैय। मोहनपुर पुल केँ लग माँ तारा होटल मे खााय के चाही ताजा रोहु माछके पीयर सरिसो लहसुन नून मिरचाइ संग झोड़ तेल ऊपर तैरते आ संगमे गरम गरम गरम भात खयलाके बाद हाथ चाटैत रहि जाएब।
हमरा शाकाहारी लेल की छैय?
अच्छा अच्छा ओ शाकाहारी अहाँ लेल तरुआ आ मखानाके खीर समस्तीपुरमे कद्दू परवल पर वल आलू बैगनके तरुआ बनय छैय आउ सखि जाने छो बेसन मे अजवइन डाली के पतला पतला काटी के तल ले जाइ छैय कुरकुर होइ छैय ना आ पोस्ता दाना वाला तरुआ कतह स्पेशल छैय मखाना तऽ दरभंगा सँ अबय जाय छैय।
छैय ने मुदा ओते के लोक खीर मे डाली के जादू केने छैय। स्ट्रीट फूडमे की छैय दीदी ह स्ट्रीट फूड में अरे जानै छहो काल कॉलेज के मोड़ पर सांझा के ठेला में लागे जाय छैय आलू चाप आ प्याजी दाल पूरी दाल पूरी के संग आलू सोयाबीन के तरकारी आ आम के अचार ई जानै छह सखी पन्द्रह टाका प्लेट छैय खायला के बाद चाय पत्ती तीवार चाय नीमबू किछु छुपल छुपायल चीज छुपल छुपायल चिज की कहबो सखी हँ मोहनपुर गाम में तड़ी के रसगुल्ला भेठई छैय जानलो
कम लोक जानैत छैय तारी सभ बनैत छैय ने हल्का क खम्हार संस्वाद मुदा नीक लगैत छैय अहाँ चू चूड़ा दही तऽ भोर भोज सब खाइ भेटैत दाही माटी के बटूल मे जमै छैय ने ओकर स्वाद अलग होइ छैय।
बजट कतेक लगै लागि जायत? बजट अरे बजट के कौन पूछैय पाँच सै टका मे जक खायब घुघनी बीस माछ भात अस्सी अस्सी तिलकुट चालीस खाजा तीस चाट बीस बकी ऑटो भाड़ा सब ताजा गरम गरम पेट नही खराब होए तखन तऽ जाय पड़त पटनासँ केना जायब?
ट्रेन पकड़ू ट्रेन पकड़ू तीन घंटा मे समस्तीपुर पहुँचब स्टेशनसँ पैदल निकल ली जाउ कचहरी चौक ओर मोहनपुर पुल फेर कॉलेज मोड़ सब अलग पास मे छैय दिन भर
दिन भरि खाउ आ साँझ से घुरी आउ। अहाँ त समस्तीपुर के गूगल मैप बना देलू अगिला सनि शनिचर के चलल जाइ आहा गाइड बनब।
हँ हँ चलू चलू मुदा एकटा शर्त खाली पेट आयब। ओ तऽ केेल लोक आग्रह क के खूब ने मना करबे तऽ मान
त मानत नहि। वादा अहाँ बैग में हजमोला रखि लेब हँ हँ जरूर जरूर अहाँके जरूरी नहि पड़त समस्तीपुर के खाय पाय पीट पेट मे नहि मन मे बसी जा जाइ छै चलू शनिचरके भेट होई ना ओकरे कहल जाइ छै जय मिथिला जय समस्ती जय हो अबरे नहि करू शनिचरके भोरे बजा लेब हँ हँ शनिचर के चलल जाय ट्रेन से चलल जाय ट्रेन से आ घूम फिर बढ़िया बढ़िया चीज खा पी के आ मस्त मस्ती कर के आयल जाय ठीक छै ठीक छै दीदी
हँ
आओर घर मे सभ सब नीक छै बालो बच्चा साथ जाइति का बेटाके संग लऽ लेब
हँ हँ हँ हँ आ देख के टिकट नहि तऽ टिकट ट्रेन मे रहि तऽ ट्रेनें से नहि तऽ रात मे
तऽ रात मे बस छै अच्छा बस भी छै ह बस छै उएहे बस मे लागी आ चार पाच सए रुपआ लग भी चारि पाँच सौ टका लग जाय बस मे ने ह ह आ ट्रेन में कै टका लगी ट्रेन मे तो सस्ते बात जनरल मे आयब तब डेढ़े सौ मे हो जाए अहाँह से एं स्टेशन पर बैठब आउर ओऽ ऑटो मे जायब आ ऑटो से जाके स्टेशन मे उतरब आ अहाँ जेनरल लेके आ टाइम से ट्रेन पे बैठ जायब तऽ बस जल्दी पहुँचाए की ट्रेन जल्दी पहुँचाइ ना नै ट्रेन मे तो टाइम तनि लग जाइ छै ने ट्रेन कुछ कहल जाय नै आ बसमे रात मे तऽ बड़ी खाली रहै छै रोड तऽ बस पहले आबि अहाँ जहाँ के सुविधा रहै ओहेमे आव ठीक छैय दीदी ठीक ठीक छऽ आब हम इसभ बादमे गपशप करब हँ तऽ ठीक बा शनिचर के मिलै छी ठीक ठीक हँ ठीक ठीक